हँ हैेलो आवाज आबैया
हँ अबैया
और
और किछ नय बस बैठल छै अहाँ की करै छीय
हम चाय बनाबै छै हमर मम्मी ला
एते लेट
हँ अखन त साँझ के पूजा करके ओत उठेलखिन और जप कऽ क तखन हमलोग साँझे मे चाय पियै छी खाना त भऽ जाइया हमलोग के एग्यारह साढ़े एग्यारह हुं बड गर्मी छै अत अहाँ कहाँ स बात करै छी अच्छा हम बनारस स बात करै छी मधुबनी मे केम्हर स बात करै छी आंहा अच्छा बेनीपट्टी सँ बात करै छी हमरो नानी गाम छै बेनीपट्टी दीस
ओह कोन गाँव
हमर कटैया गाम छै नानी गाम
अच्छा कटैया त बगले मे
हँ
हमर सब के गाँंव स बगले छै पाँंच मिनट के रास्ता छै
अच्छा अच्छा ह हमर नानी गेलखिन आब कलकत्ता चैयल गेलखिन मामा लग अब उमरे रहथिन अभी छलखिन त हमर मम्मी अखन उनतीस तारीख केलखिन हे गामे से ओर के के छथिन अहाँ के परिवार मे दीदी
अभी हम मतलब भाईजी छथिन दूगो भाभी मम्मी पपा
अच्छा अखन आहा अच्छा अहाँके बियाह न‌इ भेल
नय नय अखन शादी नय भेलैया
हा हा हा अच्छा चलू बड नीक बात छै की करेय पढ़ाई लिखाई करै छी आंहा
अखन हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट भेला ओर कॉम्पिटिशन के तैयारी करै छी
अच्छा अभी ग्रेजुएशन भऽ गेल अहाँ के कम्प्लीट ओर अगे आब आगे की करबा के सोचैय छियै अहाँ
आगे आंहा के हम कम्पिटिशन के तैयारी क रहल छी जेनरल कम्पिटिशन
ह बड नीक छै बस अहाँके सब भईजी सब सबगो त इमहरे रहै छथिन बेनीपट्टी आओर कियो बाहरो रहै छथिन कतौ
न‌इ एगो बाहर रहै छथिन दिल्ली आ बांकी सब गावे पर रहै छैथिन
परिवार मे अहाँके पप्पा मम्मी आओर भाभी दुनू भाभी अतै रहै छथिन
न‌इ न‌इ एकेटा भावी छथिन एखन एकेटा भावी छथिन
अच्छा एकटा के बियाह न‌इ भेल छलै भायजी के
ओ अखन एकटा के न‌इ भेलनहाँ एकेटा के भेल छै
अच्छा चलू बड नीक बात छै आओर बताउ अपना बारे मे किछो आहाँ त उमहर रहै छीत आहाँ त हमत एमहर रहै छी बनारस कखनो आएल छीयै आहाँ बनारस तनारस घुम‌
न‌इ न‌इ बनारस त नै गेल छी दिल्ली गेल छी कोलकत्ता गेल छी बनारस न‌इ गेल छी
चलु कखनो मौका भेटत त जरूर आउ बनारस घुम‌ ला बना हँ बड नीक जगह छै नीक लागत अहाँके अत एते घाट छै सुकुन भेटत अहाँके घाट प
हुं हँ से त छै
अहा के त उमरो ऐने भगवती स्थान छै ओ सब छै सुकुन या के जगह छै सबटा
हँ एतो बहुत तरह के जगह छै घूमऽ वाला जेना अहाँके दुर्गा स्थान भऽ गेल दरभंगामे श्यामा श्याम माइ मदिर भऽ गेल मिथिला हाट भऽ गेल जनकपुर भऽ गेल बहुत जगह छै घुम वला
हँ आहाँ मिथिला हाट घुमने है घुमने छी की
हँ गेल छी मिथिलाहाट
तऽ केमहर पड़ै छै झञंझारपुर साइड
झंझारपुर हँ हँ हँ झं झंझारपुरेमे पड़ै छै
अच्छा की की छै ओतऽ खास
खास खास अहाँके हँ खास आहाँ ई लागत कि ओतऽ जे मिथिला अपन सबके मैथिलीमे जे छै ने,
हँ।
मैथिल उएह सब अहाँके मिलत मैथिलीए कल्चर छै बुझ तर, म अहाँके मतलब माछ मड़ुआ के रोटी इएह सब मिलत अहाँके, आओर मतलब मैथिली भनसाघर मतलब एक तरह स देखल जाय। बढ़ियां छै मतलब फोटो वोटो मतलब शूट करै के लेल।
हँ मतलब ओतऽ मैथिल के अपन जेनेट कज हमलोग के भेले साड़ी सब भेले मिथिला पेंटिंग के लहटी तहटी सामान तामान सब भेटै छै तऽ सप्ताह जेना दुकान दुकान जेना लागल रहै छै कि मतलब की छै मतलब ओईमे म्यूजियम त छै कि मतलब केहन, छै ई बात हमरा जानब के छै मतलब म्यूजियम टाइप छै कि मतलब, ओ नाहिते छै किछो
मतलब अहाँके एक तरफसँ बुझू न कि जेना अहाँके मतलब उ जेना, एक म मएल लिय जेना रहै छै ने,
हँ हँ
ओह फ्रू बुझिय बस ई बुझियौ कि मॉल मे बड़का बड़क बिल्डिंग होय छै ओ बिल्डिंग नै मतलब नॉर्मल आहाँ ओई दिना रहै छै पर
ह मतलब घुमला लायक मतलब अगर ओतऽ जाउ त अहाँ घूमत लायक छै ने गेलौ आर समय बितेलहुँ
ह एत तऽ बुझियो पार्क जेना छैहं के बीच मे अहाँ के पोखरि मिल जेएत और चारू साइड अहं के घुमवला छै फुल वगैरह सब लागल छै फोटो उोटो शूट करैके लेल
हँ नीक जगह छै मतलब घूमय लायक छै आर छै घूम ल ओते
बर्थडे मना सकै छी एनिवर्सरी मना सकै छी ई सबके लेल ठीक
बढ़िआं छै तब तऽ
हँ वन टाइम वन टाइम ट्राय‌ कसकै छी ओय‌ के लेल
हँ घुमा लायक देखब च खान पियन तऽ भेट जाइ छै लेकिन ओ अपन कल्चर के बहुत कुछ होइ छै देखा सुना मे वीडियो टीडियो बनेलौ नीक लागल ह से सब छै हँ जनकपुर हम गेल छी बचपनमे हमर प्पा पा बचपन मे हमर भाईजी के जनउ छले ने तखने लगेल छल पाँच छे सालके छे सात साल के हेभ हम
नै हम तऽ हम तऽ इहो मतलब बर्थडे मे गेल छलौ वहाँ अपन बर्थडे मे दिसम्बर मे
वाह बहुत से ओहो टाइम मे बहुत सुन्दर बनल छलै पप्पा कहै छलखिन ओकर जे किछु फोटो सब छै बहुत सुन्दर बनल छै अखनो बहुत जादा छै अब तऽ लोक गूगलपे कहीं भी सोशल मीडिया पर देख लेबै छै पहिलेके लोक गेलौ तखने खने देखलहु एहन तेन भेल ह तब अहाँ
हमरा देखू हमर बियाह भऽ गेल छै एखन बाल बच्चा नै छै एखन हमर अपन मायका मे छी मम्मी लग आओर ह एखन मतलब हम एक दू महीना मे जेबना रहै छथिन ओ हसबेंड मुम्बई मे जेबै तऽ मुम्बइ जेबै हँन एखैन एक दो महीना मे जेबै एखैन
एखन मैं स अच्छा एखन मायका मे छै बनारस ने
हँ अखैन अपन मम्मी लग छी आब जेबै मतलब उहे टिकट उकट ट के बड दिक्कत चले छै ने टिकटे नहि भेए छै जल्दी मुम्बइ समय क एकदम हालत खराब केने छै
हुॅं से त छै
हँ इह सब थोड़ा सास बारिश तारिश के भी बम्बई मे समय थोड़ा सा चलै छै आओर थोड़ा सा ठीक है सबकिछु तब या तऽ जुलाई के सोचै छी या तऽ रक्षााबंधन के बादे जाउ छी त थोड़ा समय दऽ प ओनैतो तऽ जेना हेते तऽ जुलाई के आखिरी तक जेबै
हुॅं
तऽ अहाँ तैयारी एतै से करबै कि मतलब जेबै दिल्ली तुल्ली
नै नै हम अखन एतेसँ गावेसँ कऽ रहल छी
अच्छा त इन्स्टिट्यूट जाइ छीऑनलाइन करै छी
ऑनेलाइन करै छी
त अहाँ ग्रेजुएशन कोनस स्टीम से केलौ साइंस कॉमर्स आर्ट्स
आर्ट्स स केने छी
च हँ तऽ अहाँके सिविल सिविल ओहिमे कर सक सिविल लाइन मे अहाँके तैयारी अच्छा हयत
हं हमरा मुन बिहारे मे रहतै ने ताहि दुआरे
नय नय बढ़िआं छै आइ सऽ अहाँके टीच अहाँ ई भी कर सकै छियै आगे मतलब अपना टीचिंग के बी एड उएड भी कै क टीचिंग के भी कऽ सकै छी बिहार मे तऽ बिहार मे तऽ बड्ड स्कोप छै ओई सब मे हँ अभी तऽ अहाँके बहुत मतलब टाइम छै अभी अहाँ बहुत कछ कर सकै छी टाइम के अनुसार हूं हमरो हम देख हां के ई भी केने छीयै की नाम छै केमिकल इंजीनियरिंग भी केने छी हँ हमे साइंस छै त अगर अहाँके कुछ साइंस ताइंस मे होल तनिंग क्वस्न तऽ हमरा सब कर सकै छी अला बाद तक कुछ कन्फर्मेशन आके लेबाक के हेतौ
हं अह जॉब आउब करै छियै
हँ हँ ऑनलाइन हमर जगह तऽ फ्री रहै छै अखन हम जुड़लौं हँ अपना अपन मैथिल चीज जानऽ समझऽ लेऽ बेैसे तऽ लोकसभ बातचीत केयलौंह जोरनाय ओहि वजह सऽ
हूं
अहाँके तऽ फ्रेंड सर्किल बड्ड हेऽत गाम मे ह तऽ कॉलेज तॉलेज ओत जाइ छै कि कोन कॉलेज से करै छी आर के कॉलेज मधुबनी
नहि हमर छला कॉलेज एतय रहिका मतलब मधुबनीके पीछे पड़ै छै
बुझै छियै हमर सौराठ गाम छै न त रहिका नजदीक पड़ै छै
हँ तऽ रहिका वाला पड़ै छै अहाँके हमरा कॉलेज पऽ छै रहिका बी एम कॉलज हम तऽ ग्रेजशन भ ह ओहे काॅलेज केने छलियै त त मतलब कम्पटीशन वाला फॉर्म भरि रहल छि एगजाम द रहल छै कहिया निकलतै पता नय
चलू निकलि जायत भगवान बस अपना अपन मेहनत करू बाकी तो छैहे भगवान छथिन निकाल देत सबटा ओ त हो जाय अब तऽ अहाँके गाम मे देखऽ मे निक लागत अहां के बहुत सारी फ्रेंड लोग के बियाह भेल हैत तो मधुश्रामणी आबय वाला छै त
हँ से तऽ छै मधुश्रावणी अपन मैथिल के तऽ मतलब बहुत बड़का अथी छै
ठ
अपन मैथिल के तऽ मधुश्रावणी बहुत
वएह कहलौ तऽ अहाँके तऽ अहाँके तऽ बहुत देखय के भेटत एहि सभ मे गांम घर मे बियाह तियाह भेल हैत
ह गाँंव हं गांव घर मे मतलब अहाँके जेना ब मधुश्रावणी फेर अहांके लड़का कोजगरा येहे सब त देखै लै मिलै छै
शहर मे की छै एक दू लोग मैथिल जेते सबके अलग अलग देख के भेटत छै गाम घर मे की छै सभ लोग साथ मे करै छै
हं से बात छै और बतबियौ
हँ हँ बढ़िया हमर तऽ बस चलैया अहि कहु अहां के लाइफ अच्छा सब मे छै भले स्टूडंट लाफ छेय तेय लऽ
एहन कोनो न बात एहन नै कोनो बात नहि छै मैरिजो लाइ बढ़ि हो
नहि बढ़िया होइ छै तऽ ईमे देखु सब सब एक समय के अनुसार सब लेकिन एकटा अपन लाइफ याद आ जाइ छै फेर कॉलेज टाइम याद आ जाइ छै याद आ जाइ छै दना हम तऽ कॉलज के न छी बेसी नहि एक दो साल
अच्छा कमे कमे दिन भेलय
हू हू हम भी जेना कॉलज हमर मथुरा से भेल छै ओ सब याद आ जाइ छै ने समय सब हँऐ सब जेनाते अब जेना बहुत एक्सपीरियंस वाला लोग रहे छथिन तऽ अपन एक्सपिरियंस शेयर करै छथिन अहाँ पुराना दिन मे लगेेलहुं हमरा अपन कॉलेज टाइम मे तऽ हमरा ओ पल याद आबेया ओ सब समय हमेशा ओ नहि रहै छै
जेन टाइम बीत जाइ छै ने तऽ पीछा वला बहुत याद आबैत होइ छै टाइम हालके जे टाइम आहाँ जे टाइ अहाँ खुल कें इन्जॉय केने रहबै नऽ ओ टाइम अहाँ के ज्यदा जल्दी याद मतलब जाादे याद आबैत रहै छै
जेना बनारस मे हमर सबक सिर्फ स्कूलिंगे भेल छै कॉलेज बाहर से हमर ओ कोइ फ्रेंड लोग नहि छथिन कॉलेज के सब फ्रेंड सब बाहे शहर के छथिन तऽ एकटा ओ होइ छै ने ओ इन्वायरमेंट नहि भेटैत छै ताहि लए थोड़ा सा यादा आब गेल छै
हँ से तऽ छै और कहियो तऽ खाना पीना बनेब हँ हमर तऽ अहाँके नहि छैथ भाभी से
नहि भ भाभी छथिन हेलय एखन मायिका गेल छथिन
अच्छा
बऊआ छै नऽ छोट हुनकर मायका बनारसे पड़े छै तऽ गेल छै हँ लऽ के बौआ के एक दो दिन निकलखिन रह के हमलोग कहलउ ठीक छैखन छै एखन छथिन तऽ आ बनेबे उहाय रोटी तोटी बनतै अखन रातिमे
हँ ओह राइत मऽ
हँ आ तऽ भाभी छथिन तऽ कोइ दिक्कत नहि यऽ लाइटइट कहन रहै या कि नहि पूरा टाइम केना छै एखन व्यवस्था ओतय अच्छा छै ने व्यवस्था ओतऽ के अच्छा बेनीपट्टी मे जो जो मेन चौराहे पर दुकान सब छै ओतऽ के भी ेस्ट अच्छा छै नऽ खाना पीना के
हँ दू तीन टा अहाँके जेना फेमस भेल अहाँके बंसीसाह भऽ गेल
हँ हँ हँ हँ मि
कृष्णा चा हऽ कृष्णा चाट भऽ गेल एकटा भरत मिश्रण आबि गेल छै
हँ
दू तीनटा छै आहाँके फेमस